खुश रहू आनन्द रहू दन दनाइत रहूं। खेनाय बनबै छी।
की सब
भात दालि सब्जी भुजिया
हमरा तऽ मम्मी बनेलक हँ भात दालि आ करैलाके भरुआ। काल्हि पप्पा हाटसँ अनने रहथिन करैला ओ हरियर का वाला नहि होयया अखन लंबा लंबा आ से आ छोटका बाबा आयल रहथिन न दादीमाँके भाय ओ अपन करैला रोपने छथिन हुनका बड्ड फड़ल छैय ने दीदी लुतकी लैग कऽ बहुत लऽ क आयल रहत करै करैला तऽ ओकरे पापा भरुआ एक किलो
कए किलो?
डेढ़ किलो।
वाह डेढ़ किलो भरुआमे तऽ तीन चारि साँझ हेतव।
नहि नहि ओतेक
काटि काटि कऽ राख।
मम्मी भूजिए बनेलकै आ ओकर बाद जे छलै ने फ्रिजमे आ ओकर बाद भरुआ बनेलकै य प्याज लहसुन सून सरिसो खटैय अहाँ भेजै छी। लाओ ने मोबाइलमे ऑनलाइन भेज दै छी दीदी जेना अहाँ नहि बनबैत छी बुझलीयै तेनाहे मम्मियो बनबै छैय अथी प्याज लहसुन
त होइ छैय ने छानु तऽ आधा ओ तेल बर्बाद भ जाई छैय। नहि ढंग के होइत रहै छैय कारी खटखट भऽ जाइ छैय।
आ ओ तेल यूजोलेस नहि एक बेर जे अहाँ बना लिअ दोसर बेर ओ तेल ओहन काजक नहि रहत। आ दोसर आ दोसर बात पता य दीदी देखै छियै आइ काल्हिके खेनाई बनेबै आ तेल बचत तऽ ओ तेल जमि जायत कलेजी ज ओ दोसरे र भऽ जायत माँके तऽ डर होइत छै माँके फलके दिन ओहि दिन छोटके बाबा आयल रहथिन तऽ अपना सबके तऽ बुझलै भात दालि तरकारी भु भुजिया चटनी हँ बाड़ीमे नहि छलाए ओ कुमुदनी फूल ओकरे तारने रहियै बेसन दऽ कऽ आ तऽ फेर कहलकै मम्मी क जे पाप हँ करै लम्बा लम्बा हँ बेसनमे लए क हँ पप्पा कहियो काल माँ के कहैत रहै छथिन छथिन जे उजरा करैलाके तरुआ बनाबै लए ओ अपन लम्बा लम्बा काटि लिअ आ बेसन घोरि कऽ आ हल्का मतलब कनि गाढ़ि बेस तनमे ओकरा जे अहाँ अथी लगा कऽ छानबै तऽ ओ बड्ड सुन्दर लागत आ दीदी यैए फूल के जे तरुआ सुंदर होय छै किछ कहे केेनै
हं
ओहि दिन ततऽ नहिलियै दस टा बारह टा ओहो खेलख ओखन बड्ड नीक तरुआ छलै दोसर बात हुनका नहि बुझै छ दीदी अपना पर लोकके ओतेक भात दालि तरकारी तरुआ कतऽसँ बनायल हेतै लोक घरमे कोनो मौगी मेहर रहै छै तहन न
आनल रह
आ जान लेबा ते जे छै दीदी जेकरा घर में मौगी मेहर रहे छै छै अपना सबके घरमे मम्मी सब खाना बनबै छै तहन ने ओरियाइ छै पुरुख पातके थोड़े ने भरुआ तरुआ ओरि होयेतै दीदी हे खाय लेते लेकिन आब सौंसे मोन लागल रहे
त सबटा करैला के भुजिया तुजिया क के गेले ये जे सबटा सैड़ जायत
आ दोसर बात किछ नहि दीदी करैला अहाँ चीर कऽ राखि देबै तऽ ओ नहि सड़त आ ओकरा जे अहाँ सौंसे छोर हँ चीर कऽ राखि देबै करैला तऽ ओना ओ नहि सड़त चिरल करै ल नहि सोरत क करेला कऽ जेहा सहुसे देबै तऽ ओहिमे अन्दरे अन्दरे कीड़ा फड़ि जायत सौंसे फरि दब नहि सौंसेमे फिर पि जा जेना करैलाके चीर कऽ जे अहाँ राखि देबै तऽ ओहिमे एकटा कीड़ा नहि लगैत छै मम्मीके तऽ हम कतेक दिन देखै छलियै रखै लए हँ हमरो सबके करैला चीरके जे राखि दै छै तऽ ओहिमे किरा नहि ने लगैत छै
नहि लागै छै बौआ
पिछला साल दीदी य हमरा सबके ओहि दलान पर रहे हाइब्रिज वाला आ नया भड़ा उठ रहै तऽ एहने एहने करैला होय मोटगर मोटगर अखन जे अपना सब जे अहाँ जे आयल रहियै तऽ उम्हर गेल रहियै न सुभाष चचा बाप रे हुा बी तर कारी छै दीदी किछु छोड़नेने छथिन गाजर चुकंदर साग भिंडी कदीमा आ हुनकर काकी छै ने दीद घराारी बड छै जेहिना अपना सब फेर नानी जेहिना अपना सब त नानी गाममे नहि यऽ तहिना बड्ड घरारी छै ओतौ तऽ बड चीज
करे
आ नया भराउठ छै सब अहाँ कहियो कहाल चाचीकि ओहि दिन अढ़ाई किलो कदीमा पठेने रहथिन चाची। एकदम लाल बूद पाकल आ ब्ड आ। अपना सभ बनबै छी ने कदीमा चार पर चढ़ल चा पर छड़ा पर रहलत।
छैय हे महइ फुरता तऽ अलगे रहै छै, दाई। चार अपपारसे निक होइ छै।
उपरसे देखल य निक से बात आ दोसर बात इ महिला मवाली। जा छथिन ने हुनकर जे इम्हरचार छै, अपना दिस ओहि एतेक बड़का बड़का तिलकोर छै, माँ के कहलियै तिलकोर पासके नहि मामी कचर त एकटा। कचरी जकाँ बनबै छै।
निक होइ छै, हम तऽ अहियो बेर गेलियै तऽ कहलियै कऽ केऽ दे खाय ले हमरा तरुआ। करैलाके सब्जी।
मामी के हाथ हमरा बड़ निक लगैया ओ।
हँ, बड निक बन तेल कमे तेल मसला। मसाला दऽ केऽ एते निक बनबैत छै।
हँ, मामी के हाथके खाना बड़ निक होइत छनि आ हमहूँ सभ जे नहि से नहि देखब। अपना सभके तऽ कनि बेसियो द कऽ ओहन नहि हेत। जेहन मामी सभ बनवाई झेथिंग हमहू जय झेलया। तऽ मामी के कहैत छलियनि मामी हमरा चोखा बना देब मामी हमरा काम। आ बेसी आदमी जे रहैए नानी गामे कोनो काज ताज होय मौसी सभ, सभ आदमी नहि कोनो अपनासँ जेऽ जाइए नानी गाम आ बेसी। काज रहै मौसीसभ, सभ आदमी तऽ मामी ने बनथिन भात दालि आ एकटा दीदी कदीमा मुरड़ी परक ओकरो तरकारी बड़ न होइत छै।
हँ, निक होइ छै।
से आ ईसभ चीज दीदी अपने सभके मिथिला क्षेत्रमे देखबै खाइतमे।
बेसी होइ छै। ओतेक बुझितो छै, बाहरक लोक ओतेक बुझबो नहि करैत छै।
बुझितो न छै आ दोसर बात छै, ई सभ अपने सभ के नीको लगै छै।
हँ, हँ।
कहलक जे हम सभ नानी गाममे बच्चा जे रहिये त
छोटी दीदी के जे देखैत छी, तऽ हँसैत-हँसैत पेट फुलि जाइ छै। कदीमा पातके हरदम मोचरि के ने आयब आ माँ के कहलक हे छोटकी भौजी एकर साग बनाउ तऽ।
हँ, हँ, सागो बनै छलैए आ बेसन लगा कऽ तरुओ बनल। एकटाने याद है, ओहि बेर जे नित। पुतू दीदी के जे कोनो अँठी भेल रहै, पूजापाठ रहै। हँ, आ नहि दी एक नितू दीदीके जे अपना सभ गेल रहि पञ्चमी मधुश्रावणीमे नितू दीदीके नानिये गाव मे भेल छै ने। तऽ मामी के देखने रहियनि जे ओ छोटकी छोटकी मूड़ी तोड़ि कऽ हँ, हम गेल रहियै, हम रहलियै ने, हम दु चारि दिन रहलियै, से देखलियै जे हम। मामी तोड़ि कऽ की केलखिन ओकरा तरने रहथिन आ बने। कियाकि दीदी तऽ प्याज लहसुन नहि खेतै ह, मामी के हाथक बन। दीदी पञ्चमी मधुश्रावणीमे लोक यदि। ई, एखन तऽ छत पर पएर देबाकने मन होइ छै। आ लगै छै, जे बाप रे जरि जायब एनते। नहि, एहनमे बनबैयो मोन निक रहिते ने, तैयो एहनमे नहि। बन छै एहन गर्मीमे दीदी लोकके बर्दास्त होइवला छै ओहि दिन एतसे आब मेन बात ई बुझै छियै ओहि दिन तीसियौरी बनेनाै अपनामे तीसी भेल रहै आ तीसी तॅं
हॅं, हमरा नहि तिसयौरी-तिसियौरी नहि सोहायए
नहि आ तीसीके दूइएटा चीज होइ छै ने या तऽ कुटि कऽ चटनी बनाउ आ या तऽ तीसी सजमनि, तीसी घेरा या तीसी कटहर बनाउ, माके तॅं तीसियो कटहर बड़ नीक लगै छै लेकिन कटहर एखन बरा देने छै
कटहर लए पप्पाकेँ मोन लागल रहैछ। हम कहाँ कहियो बना देतियनि, केओ मुँहे नहि लैत छै। हमरा उलटी जकाँ मोन करऽ लगैत अछि, तीसी-कटहरमे। कनी बना कऽ दऽ जाही।
हँ, आ ओहिमे की होइत छै ने दीदी आम दऽ कऽ बनाएत माँ खटगर आम। आम जटहात न तुरात से तॅं बड़ सुन्दर, भाटा-अदौरी बापरे अपनासे
हँ अदौड़ी नीक छलैया, भाटा नहि ने लोक जेठ -मे खाइ छै तऽ अदौरी राखल छेलय कतेक दिनसँ, हँ आब किया नहि खेते आब तॅं जेठ बीति गेलै आषाढ आयलै
छलैए दीदी भाटाके जेठमे भावो बड्ड खसि पड़ल छलैया केओ लै नहि छलैया।
हँ
पप्पा आनने छलखिन हँ हरियरका एहने-एहने तऽ ओहि दिन चूल्हा पर माँ बनेलकय ने रोटी, हँ इम्हर अ पापा ओहि दिन माँ अनने छलै। ओहि दिनमे अथि माँ आगिपर जे सातटा-आठटा भाटा छलै सभकेँ चीर कऽ तेल लगा कऽ दऽ छल, तकर बाद अथी बनेलकै, चटनी आ मिरचाइके अथी कऽकऽ नहि होइए जे अथी हल्का तेल लगा कऽ तरि कऽ भाटामे दीदी ओकर जे भरता सुन्दर होइत अछि, किछु कहैके नहि
की छोटकी बैंगन छै
हँ सेहो बड्ड सुन्दर होइत छै आ यै एकटा जे
अइ गर्मीमे नहि मोन पड़ैयाए
एकटा चीज देखे छी दीदी भाटाके जे भरता बनाएत सेहो बड़ नीक लागत, की करै छै
ई सब नहि सभ चीज खाय चाहै छै भट्टा नहि खेतै, सजमनि नहि खेतै, घेरा नहि खेतै, झुमनी नहि खेतै।
बनाकऽ दै छियै तहन ने नहि बनाकऽ देनहार रहय छै ने तऽ लोकके सभ चीज रुच चैत आ खाइ छै जेकरा सब चीज बनल बनाएल भेटतै कटै छै ने ओकरा दस टा फरमाइश रहै छै, से बात छै ध्यान किछ नहि की करबै तऽ वएह सब बनाल जाइत छै अहांँके रानी माय अबैए? काज ताज करय
ऐले-गेले बेचारी बड़ काज कऽ दैत अछि नीकसँ।
यै दीदी फुर्ती कते छैै आ मोन नहि लोह ठ छै एको बेर हम तऽ ओतेक काज ओहि दिन अहाँके केलक
हँ हँ
एको रती ई नहि होय छै दीदी जे हम ई काज कियाक
तमसाय नहि छै बहुत से बड़का खूबी छै त‌एं हम नहि हट हटबै छियै ने
नहि यै दीदी
कनी काज डाउनो केलक आ पप्पा के तऽ बुझले बूढ़ सूढ़ के बुझले अय कनि ई साफ करू तऽ कनि यो साफ करू त एको बेर नहि लोहसतै ने कम्प्लेन करतै जे चाचा हमरा काज अढ़ा दय छै
की करतै बुझै छै न जे सब के घर मे ओकरो घर मे बूढ़ सूढ़ छै त सब बुझ जे बूढ़ सूढ़ तहिना करै छै किछु कहै छै दीदीखन
आ वर्षा पंन्द्रह सा मे कतौ नहि करतै पन्द्रह सा मे जते हमरा काज कर
इम्हर आब एक हजार रुपैआ लै छै उएह मा हँ माँ, सभके की करै, पहिने जे। पूरा महिना काज करि दैते तहन चारि पांच सै आब जे एक दिन काज करत खेनाय पिनाय सबटा तऽ मोन होय छै
जते ओ मेहनत करे छै बरसा ओकरा पांच सए रुपया रोज होय छै
वएह बात न कहलौं जे पाँच सए रुपैया रोज होयत छै। आब की छै ने दीदी आब जे आब जे सभ काज करत तऽ मोन हेएत जे देहारी हम हमरा तऽ सन सए चार सए दिअ, स्मिता माँ। सभ जे एमहर एखन हँ-हँ। हँ, लेकिन इम्हर जे देखबै, स्मिता म‌ए सभकेँ मुँड़न होय छै। बुझियौ एक दिन हं हाँ से, तऽ अहाँ दै छियै एते एते दबाइसभ लऽ कऽ दारू तऽ खेनाइ पिनाइ ई ओ छैहे ने दीदी आ दुनू तरफसँ होइत छै ने आई अहाँ नहि देबै तऽ अहाँके किया कहबै छै ने, ककरो तऽ देह फ्रीमे नहि अबैत छै, से बात छै। नहि लिअ च क लोट लइते छै आ त ओकरो ने ई होइ छै जे हमरा अपना जकाँ बुझै छथि तऽ हमहुँ अपना सेहो बात छै ने, से तऽ हमरा कहल। से तऽ हमरा कहलक जे ओहि दिन जे आयल जा रहियै तऽ मतलब त दीदी दबाई तक दै छथिन कहलक जे एकटा माथा दुखाय तऽ रानी माय दबाई लेल हँ से आ दोसर बात छै दीदी य स्वभावो हँ कहलक कैल्सियम के खून बनयके देह हाथ दुखायके सर्दी बोखार थकान सब के दय छै आ दोसर बात ई छै ने दीदी बेटियो सब ओकर देखे छिये कते काजुल
महीना बुची दीदी के हम दू हजार से कम के दवाई नहि दय छियै
आइये दीदी से नहि एको बेर कहतथि कि नाम रहतै जे हमरा दैया लैया से नहि सुनबनि
आ कायलो हुए एक झोड़ा दबाार के फोन केलखिन लज ब लए से लऽ नहि जेतै की कहतै द जेता हम कहलियै छोड़ि दियौ अपन जकरा बेगरता रहत ते से अपन ल जेतै
हँ आ दोसर बात ई छै दीदी लोककेँ ओतेक छुट्टी रहै तखन ने लोक कतयसँ ओतेक दऽ जेतै लऽ जेतै
सभ के जे तू देबही ने घरके चीज तऽ महत्वे नहि बुझै छिय
आए दीदी जते एखन पुनीत के लीवर के दवाई छै छलै ओत जे ओझा देलखिन तऽ आते